हेलो।
हँ।
आबै छै आवाज।
हँ, अबै यै।
हँ, बढ़िया छै। अहाँक हालचाल केहन छै? हेलो।
हँ, बढ़िआँ हालचाल छै, आवाज।
हँ, आओ छौ? बीछो नहि आबै छलौ?
हँ, पता नहि की भऽ जाइ छै ने।
उएह तऽ, अखन शिक्षासँगे गप करैमे नेटेके समस्या भऽ जाइत छै।
तोरा तऽ घरो दूर छौ ने, कऽ ओ आराम बऽ?
हँ, आ शिक्षासँ की गप्प करै छियै, पता छौ? आवाज अबै छै।
ह
हेलो।
हँ, आवाज आबै यै।
हँ। शिखासँ गप करबो जे सभ काज ओकरासँ कराबैके रहै, कहि दै छियै। चाउर धो कऽ राखि ले, ई काज कऽ ले, ओ काज कऽ ले। हम अपन बैसल रहै छी, ओकरा घुमाबैत रहै छी।
बढ़िया छौ।
एक जगह दबइ नहि सकै छी। तऽ अखने अखने कहलियै जे ओ चाउर धो कऽ राखलै। ई सभ काज करैके छै।
हँ, खाना वाना, काम ई होइ छै, लोकेपर तऽ कराओ जाइ छै।
हू हू।
हमरा तऽ हम उम्ररे रहब, तहने फोन हमरा होइत ने। हम खाना बनबैत रहब, किछु करैत रहब, तऽ फोन तऽ हमरा होइत। फोनमे करैत रह, गाना चलबैत रहौ या किछु चलैने रह।
सही बात छै आओर टाइम बीत जाइ छै
हँ मम्मी कहतय बिना फोन काज नहि भऽ सकैया हम कहलिए अहाँ त त फोने पड़े त काज कराबऽ के छौ त कोन दही सिलाइ लऽ बैसे छियै तऽ ओहो बगले फोन चला के रखने छै या तऽ गीत या तऽ कोनो स ड्रामा हमरा बगल मे चलैत रहने बगमे चलैत रह
चली रहै ह सही बात छै ह तऽ हमहुँ चैने छी ओहि सब छी
बैसथ खाना बनि गेलो
खाना न आइ सोचलिय आथी नमकीन चावल न होइ छो सेे बनेबै
हमर फेवरेट
अच्छा
हँ
नीक लागै छै देखीन मतलब ओहिमे सोयाबीन दऽ दियौ अलू दऽ दियौ तऽ मतलब तरकारी नहि ओहि मे देवय हूं टमाटर आ प्याज त नहि मतलब
नहिऽ हमरा सब घरमेगन बनै छै ने प्याज के बाद
हँ हँ तऽ बाकि इम्हर दऽ कऽ शिक्षा कने रहै एक दिन जे
जेबो आ नहि जहन ओ नहि टाइम रहैत छै बिंस रहल तऽ बिंस लऽ कऽ बनेलहुँ गोभी के टाइम रहल त गोभी डालिक कऽ बन्धा गोभी तऽ ओहो डालकऽ नीक लगैत छै
नीक लगे छै
हम रेस्टोरेंटो जेबौ तऽ हमरा फ्राइड राइस बड नीक लगैया ई वेज राइस जे रहै छै से हमरा चिकेन बिरियानियो बड नीक मतलब हमसब चिकेन खा छी तऽ चिकेन बिरियानी ो बड नीक लगया मने ई जे पैटर्न के जते चीज छै हमरा बड नीक लगे या
ह अच्छा
एग राइस रहे छै त हमरा ओहो निक लागय यै अंडान त खाय हमरा अंडे चिकन निकलगै मीट मछली नहि होइ ह म्मी ने बस त पस दे आंडा च निकल
ओ हम तऽ हम तऽ माछो छोड़ि देने छियै
हम खाइ छ मछर छोटल के बेचना भनि
माछ छोड़ला हमरा तीन साल भ गेलय
कोन गमछा दीयो दै छियो हँ कह
ह तऽ हम ओर शिक्षा छोड़ देने छियै हम दुनू नहि खाइ छियै
मने कि नहि खइ छी क ननेज
किछो नहि न नहि नहि किछ नहि बकी हमरा घर मे होइ छै हम तऽ बनातो छियै शिक्षा तऽ बनातो नहि छै
ई बेसी गन्द लागैया ओ भग सिकल है हँ नहि यौ की कहै छै
हमरा ई छैह बेसी नहि पसन्द ह कनि कम पसन्द ह अपने बनेला के बाद नहि छियौ मने हमरो जब सीड़ खरा तऽ छड़ देबसीेक छथोड़ नहि चाहै छी सब घर मे खाइ छै उमहरो
हू
त छो नहि छल मतलब हुड़ा सख त दुआरे जेना हम जे बना लेलियौ अपने हाथसँ तऽ हम
सएह होइ ई बात तऽ होइ छै तैं हम बेसीकाल बनाओ दय छियै लेकिन शिक्षा तऽ बनेब को नै छै ने कहै छै हम ने बनेबो ने बो हम तऽ बना दै छियै भााय हमरा एहिमें नहि दिक्कत है हम अहुँ बीच मे बनेलियै य
बना दै छियै बनाक त खा ले ओकरा त ओ छ
नहि कम एलौ
आब
आवलो आबलो बढ़िआ
अच्छा तऽ हम बना देबौ आ नहि खेबो तऽ ओ कहतहु की जे रहऽ द हम अपने बना लैत छी तहनो की करतहुँ तऽ अपने बनेतहुँ बौआ ओकरा बनबबै छै ओ खाना बनी बनबै छै हमर से बेसी नीक हमरा सब घर के सब मर् बनबे छै ने सब जेंटस हमर पप्पो के अबै छलनि हे एकरो अबै छै बोलू सब के सेहो अबै छै दीपू भाईजी के सेहो अबै छै मकू भाई सब केबै करै छिय कुणाल सब की सब हमरा घर में मतलब हमरा अग लबे सब नै खाना बनब अबय छै बड नीक बन जेना पिकनिक तिकनिक हेतौ ने हमरा सब भाईके तै मटनतौ त सब इच्छा रहतौंगे बनाबे के ओकरा पर नीकब छै मटन सब प पेस्ट बनै छै ने ओ बड़ सुन्दर बनतै
सह बात हमरा हो त त छै
हम बाहर से अपन खरीदली ओते झंझटके करत दूए गोटा छी चाइर पीस अबे छै तीन पीस ओ खेलक एक पीस हम हम एक पिस खायबला आदमी छी बहुतेने हमरा झंझाट से नीक हमरा ओ आब ओतेक धोउ मजू हमरा ने मोन घोर भऽ जाइया हँ बहुत धोआ पोषा पड़ै छै ने हमन नहि मानने छ बिना ध्वने पोष
उम्र की यै सही बात छै
तहन हमरा हयत जे हम अपन बाहरेसँ खाइ
हूँ
लेकिन अखन छै ने फेड़ बागा जेहन रहै जे होइ
हँ से बात एकर तऽ कोनो गारंटी नै
नमकीन चावल तह तऽ तू हमे अथी के बनवे छै हमर छै गारंटी हेतै ओतेक लेकिन कनि परेशानी छै
अच्छा से बात
हँ हेते ओते बात कनि मनी होइ छै लेकिन छै परेशेै त फ्स छै हो हँ लस त पक ह
अगला साल कहि य
देखि नवमबरो दिर नवम्बरो दिसम्बर बस किछु आ ई चीज मार्च अप्रील जा सकैत छै मने एखन तक बात नहि केलकै हँ हमर मम्मी ओकर मम्मीसँ नहि क करतै बहुत जल्दी हमरा कह र कर हमरा कहल हम त हमरा कहल हम तऽ नहि राखबो हम कहलियै तऽ, देखियौ नहि राखब, ए तऽ ठीक। लेकिन हम दोसर सभ इएह नहि करबौ, ताहि दुआरे किया तऽ हम आइसँ बहुत दिनसँ बात करै छी। आओर की कहै छै, बहुत हमरा साथ देलियैहु। आ ती रहऽ। जाइ छै उ, हेलो। हेलो।
हेलो, तोहर आवाज की भऽ जाइ छै?